कि ये केना छिये।
ठाक छैय अहाँ सब ठीक ठाक। हँ पच्चीस, पच्चीस तारीख के गोरधनपुर में उपनयन छै, ओतय हमरा जयबाक अइ। तैय।
में जे छै तैयारी चलि रहलै कतहु छी। किने एलियौ हन बजन।
हँ लिओन बजौन छै गोधनपुरमे उपनयन छैय। ओतय हमरा जेयबाक अ ओतय हमरा जेयबाक अइ। आ ओत लऽ फेर ओरियान पाती करबाक अइ, तऽ कनि कपड़ा लत्ता सेहो किनबाक अइ। कनि बरुआके कपड़ा भेलै। बड़ुआके बापके कपड़ा भेलै बरुआके मायके कपड़ा भेलै दादीके दादाके सभके कपड़ा देबाक अइ ओतऽ जेबाक अ गन आता तऽ बहुत रास लोकसभ औथिन। सब सम्बन्धिक सब
तखन तऽ नुआ तुआ सेहो कीनय पड़त।
हँ नुओ तीन चाइर पल्ला नुओ कीनय पड़त।
अ हँ हँ तऽ कहिया जाइ छी कहिया छी उपनयन।
च्चीस तारखके छै उपनैन।
अच्छाऽ छा अछि गोननपुर तऽ अछि लगे ततबा नीक अछि।
हँ छैय लगेमे छैय आ ओतय सभ औतेथ।
आ बड़ बरुआ कते टा छैय।
बरुआकेमे बरुआ गरबा ठाम लगा कऽ उपनयन भऽ रहल छनि बरुआके।
ँ तऽ बड्ड नीक लगतै ओहि मड़बापर जे छै से बरुआ के देखे में बड़ सुन्दर लगते।
हँ ओ हमर मम्म मम्मिओत भातिज हेता। बरुआ
आ तहन तऽ गामो से कए गोटा आबैत
हँ हँ गामोसँ माँ औती माँ औतैत तकर बाद मौसी औती। आरो पितौतो मौसी सभ औती मौसीओत भौजसभ औती।
औशे ष
हँ नहि ओ नहि होती सब आदमी आबि जेतै। न तहन फेर घरोपर एक आदमीके रहनाइ जरूरी छैय ने। तऽ घर पर एक आ हँ तऽ एक आदमी घरो पर रहथिन। आ माउथ ई त तखन उपनैन देखय मे ते बड नीक लगै छै, बड ओ विध व्यवहार स बड्ड होय छै ने।
हँ हँ ओकर तऽ विध व्यवहार शुरू कते दिन पहिने तऽ हेतै
शुरू मेएट मे उद्योग पेहना होय छै पाँच दिन, छ दिन। पेहना उद्योग होय छै, तकर बाद फेर मेएट मांगल हेतै। मंगल दिन के मेएट मंगल होय छै। दू आदमी मेएट मंगल करै छथिन।
तै मग मेएट मंगल के मंगल क
हाँ-हाँ-हाँ। फेर ओय दिन हेतै, तकर बाद अथी चोरकट्टी होय छै, चरखा काटल जाय छै। उहो महिले सब करै छथिन। बड नीक लगै छै मे नबका-नबका महिला सबके नुआ भेटै छै।
ह्म्म, ओ हो हो तखेन आ उम्म ई मेएट मंगल दिन जे उ मे की विध व्यवहार होय छै, पोखेर जाय छै।
हाँ, हाँ बड़ुओ पोखर जाय छै। आ अथी की कहै छै उम्म आ दूटा, दू आदमी जे रहै छथिन, दूटा महिला से जाय छथिन, पोखर मे मेएट-तेएट आनै छथिन। आ उहाए मेएट लऽ के फेर चूल्हा-तूल्हा बनै छै। कियाकी
मौगी महाल के ते ओहि मे, ओहि मे मौगी सब बहुत आज के संख्या मे जाय छथिन।
नै ओय मे ते कमे मौगी सब जाय छथिन, कुम्हरन जे होय छै ने उपनैन से ते एक दिन पहिने जे कुम्हरन होय छै।
हाँ।
ओय मे बहुत रास मौगी सब जाय छथिन सब आ ओता खूब सुन्दर विध-बाध होय छै, बरुआ के कोनिया लऽ कऽ दू टा उम्म अथी सब उम्म दूटा महिला कोनिया लऽ लऽ के एक एकटा के कोनिया लेलैत आ उ कोनिया मे पोखर मे जाके आ उ बरुआ के कोनिया लऽ लऽ के, पेएन लऽ लऽ के नेहाएल जाय छै बरुआ के।
अच्छा कोनिये लऽ कऽ नहौल जाय छै, कोनिया मे पेएन ल ल के।
तब हाँ कोनिया मे आम के पल्लव रहै छै आ ओय लऽ के दूटा महिला उम्म पेएन लऽ ल के आ ओ बरुआके माथपर दै छथिन। आ से विध होइ छै तकर बाद ओ तब, आरो विध सब होइ छै, बरुआ मंन्दिर सबमे गोड़ लगै छथिन, भगवानके के फेर ओतयसं अबै जाइ छथिन।
त भने मौन लगय वला छै।
फेर मड़बा पर उम्म अ अथी छै उम्म उंगारल जाइ छै।
आंग उगाड़ने
हां, आंग उगाड़ने। ओहिमे इनाम भेटैत छै। बहिनके, मौसीके, सभके इनाम भेटै छै, बरुआके माय दै छथिन, बरुआके दादी दै छथिन, नानी दै छथिन। मात्रिक अपे त्रिक दुनु दिससे भेटैत छै इनाम।
ओ तखन त ओहो सब खर्च चा लगै छै त पाइयो कौड़ी भेट
हां से खुब भेटै छै, से त गहनो भेटै छै, साड़ियो भेटै छै आ पाइयो भेटै छै, जिनका जतेक रहै छनि खर्च करैके विभव से ताहि हिसाबसं
ओते आवेश से होइ
हां ओते आवेश से होइ छै बड सुन् दर लगै छै, बड्ड नीक लगै छै, फेर उपनयनो देखैमे बड्ड सुन्दर लगै छै।
आ बरुआके जे हाथमे सुपारी चक्कु देल जाइ छनि से कोन दिन?
ओ, ओ जहिया हां ओ जहिया उद्योग होइ छैन ओहिये देल जाइ छनि। बरुआके, लोक कहै छै जे लौह हाथमे राखै छथिन त ओहिसं नजरि गुजरि नहि लागै छै। तै दुआरे। ओ, ओ देल जाइ छै, ओहिसं रक्षा होइ छनि बरुआके। से लोक कहल जाइ छै। हुं
ओना ओ बर पैघ यादिक छियै एहिमे एते मोन से ओनाओ पुछल जाय ने त हमरा यैह लगैये जे बिियाह दान सबसे बेसी मोन बरुआके जे छै से उपनयनेमे लगतै, हमरा त अपनो सएह लागल।
हां, नीक लगै छै आ बहुत दिन के भ जाइ छै। कमसे कम दस बारह दिनके इ, दस दिनके त जरूरे भ जाइ छै इ त कने इ करतेवता त इ करतेवतामे कनि बेसिए मोन लगै छै। सभटा भ जाइ छै, उद्योग होइ छै, माटि मंगल होइ छै बाँस कटाल जाइ छै ओकरा बाँस कट्टी कहै छै से होइ छै तखन उपनयन होइ छै कुम्हरम होइ छै रातिम होइ छै रातिम दिन जाकऽ अन्त भऽ जाइ छै। हँ चारि दिन बरुआ के आनोना नोन नहि खायब। कहल जाय छै। पहिले तऽ ई होइत छलै जे बरुआके झोरामे जे भीखमे जे देल जाइत छलैया चूड़ा-चुल्लौड़ फल-मूल सेह खाइ छलै लेकिन आब तऽ ओते नहि होइ छै कयल पहिले जकाँ तऽ आब किछु अनून मे बने बनाओके खुएल जाइ छै।
ओ मुदा एहो हमरा तऽ मन परैया जे हमरो जे उपनयन भेला से उपर मे एकटा कपड़ा मे जे छै से बड़काटा बासन मे ओ चुल्लुर-फुल्लुर राख रहे छलै। ओहिमे स ल ल क खाय छलियै। बड़ुआ दही-दूध अहि सब
हँ हँ आब तऽ यो कने भेलैएा जे कि किछु बनाओे क देल जाइ छै अनोनेमे सोहारी भुजिया से सब हँ ओना करैए पड़ै छै हँ से छै से कने करैए परै छै ओ एतबा अपनासभके जे छियै मिथिलाके परम्परा से तऽ करैए पड़ै छै। आ करै छथिन बरुआ सब सेहो छै।
बरुआसभ करितहु सेहे‌ मे उत्साहो रहैत छै बड्ड मोन लगू चीज छै आ धियएपुताके ने असलमे उत्साह पैघ भेलाके बाद तऽ बहुत रास काज दम बहुत तरह के भए जाय छै ओते मोन कोनो काज करते ओता में की लगते तऽ एहिमे जे छै से रहै छै
आ पहिलेहेसँ रहै छै दिन तकाइत छै तखनेसँ बड उत्साह भऽ जाइ छै लोककेँ उपनयन हेतनि उपनयन हेतनि फल्लाँ उतऽ उपनयन हेतनि एकदम खूब नीक लगै छै। हँ हँ भोज भात लिअउन बजउन आइ ओतय जेबाक एय लियौन करै लेए काल्हि ओतय जयबाक एय लियौन करै लेए पहिले उद्योग होइ छनि तकर बाद लोक पहिने अपन नैहर जाइए बरुआके मातृक जाइत छथिन बरुआके माय-बाप कुल देवी के गोड़ लगेत आ पहिने नैहर के लोकके लिऑन करै छथिन तकर बादे कतौ आनठाम जाइ छथि।
हँ सेहो भने रहैत छै लियौन करै लेए जाउ बरुआके माय-बाप जाइत छथिन तऽऽ ओहि सङ्गे जे छै से धोती-तोती सेहो
हाँ, हाँ नुओ भेटै छै आ उम्म धोतियो भे टै छै, नीक खेनाइयो भेटै छै।
हाँ सब गाम जौउ तऽ बिना खेना ते कोई आबू ने।
नहि से कनी आबे दै छै। नीक लगै छै उपनयन एकटा बड्ड सुन्दर छै आ बहुत दिनके रहै छै तऽ कने आरो सुन्दर लगै छै।
अवश्य।
ह्म्म आ बरुआ के मातृको से ढेर समान अबै छै, ओय मे बहुत रास चीज, वस्त्र सब एगदम ह्म्म, हाँ हाँ उपनैन बला पीढ़ी भेलै, उम्म तकर बाद से ओ रहै छै अथी गम्हाएर होय छै एकटा गाछ। ओकर गम्हाएरे के ल कड़ी शुद्ध मानल जाय छै तै दुआरे उ ओकरे पीढ़ी अबै छै। ओकर पीढ़ी भेले, हाँ-हाँ-हाँ-हाँ लगभग सबटा जे छै ने से उम्म हुं। अबै छै मातृके से, बरुआ के मातृके से अबै छै वस्त्र जात सब। सबटा अ वेदकी ओरियान मे जे तेक चीज होय छै सबटा ओते से अबै छै, मातृकेे से अबै छै आ इम्हरो भेलै कपड़ा लत्ता जते इम्हरका समान भेलै। आब ते गहना गुड़िया सब दै छै तऽ से गहनो गुड़िया सब भेलन बरुआ के। बरुआ माय के कपड़ा, बरुआ बाप के कपड़ा मने जतेक छै इम्हरका बरुआ के पैतृक दिसका सबके अबै छैन आ सब एबतो छथिन तऽ बड नीक लगै छै।
आ ओ चार दिन जे अंगना मे लोक सब रहै जाए छथिन लियोनिया सब। सोहो मु अ अंगना रमणगर बनल रहै छै, खेना पीना मिल-जुल के बनले सब मिल-जुल के खेलकै, पीलकै, गीत-नाद भेले।
आ दिन तकै छै आ तहने पहिलेहे सने पहिने महीना दिन पहिने भनसिया केँ कहियौन, कियाकि भनसियो सब तऽ पहिलेहे से ने सब ठाम सब चैल जाय छथिन, सबके सब ठाम कैह देल जाय छैन तऽ तै दुआरे महिना दिन पहिने हुनका कहियौन, तकर बाद उम्म पण्डीजी केँ कहियौन जे उपनैन करेथिन, तिनका पहिनेहे केहयौन। माँस दिन पहिने हुनको कहियौ। तऽ ओय सब मे समय सब आ बाकी अनेक तरह, ह्म्म।
बड लगै छै, ओय मे हम देखलियै या जे हमरा लगैए जे कोनो उपनैन जे छै से तीन, अढ़ाई लाख, तीन लाख से कम मे भएयो नै सकै छै।
नै से केना एते। उ होय छै बड लोक के बड्ड आ आवेश बड मोन बड़काटा के मोन भऽ गेलैन हेन सबके तऽ आब ते कनि करैमे भयिये जाय छै ई करितों, ओ करितों, एना करतौ आ भीखमे साड़ी बैठतौ तऽ आ भीखेमे लोक साड़ी देबै लगै छथिन सबके नुआ। नुआ कपड़ा आब उम्म भीखमे नुआ दियौ, तकर बादसँ बच्चो सबके कपड़ा दऽ दियौ आ बरुआ के पितियोतऽ बहीन रहलखिन, मसयोतऽ बहीन रहलखिन, मम्मयोतऽ बहीन रहलखिन तऽ सबके नुआ कपड़ा उहो मे भेटै छै।
आ एही में जे छै से अ मरबो नि विध।
हँ मड़बा नीपैके सेहो विध होइत छै हँ ओहोमे बरुआके बहिन सभके खूब बस। त जात भेटैत छै न। खूब इनाम भेटै छनि इनामकम हँ खूब भेटै छनि खूब नीक लगै छै।
भेल, भेलै कि इहाए तऽ छै मनो रंजन मोन लगैवला गप ते ही
ह्म्म उपनयन दिन बरुआ मायओके बड्ड सुन्दरसँ तैयार कयल जाइ छनि पसाहहिन कयल जाइ छनि। खूब सुन्दरसँ गहना गुड़िया सभटा पहिरायल जाइ छनि खूब सुन्दरसँ खूब सुन्दर नुआ रहै छनि। चाहे ओ बनारसी रहै चाहे ओ सिल्क।
वएह पसा ही ने मे छोटकी। ।
हँ हँ छोटकी छोटकी टुकली रहैत छै खूब सुन्दरसँ फसाहिन कयल जाइत छै। तानहां।
नव नुआ वस्त्र सब।
हँ सभटा गहना गुड़िया हँ गहना गुड़िया तैयार भेली। आ बरुआके जे पितियएनो रहै छथिन हुनको मायए जेना कयल जाइत छनि जेनाएह बरुआके मायकेँ तेएे बरुआके पितियनोके। सभ सङ्गे भीख दै छथिन। ठीक। ओतबै। मै ओ के जेतबा मै त ह से त स जत्ते लोक दे। भीख सब लगभग भुखले रहै छथिन।
आ चतुर्थी दिन जे छै से माछ ताछके व्यवहार भेल बरुओ खेलनि आ। भोज भात सङ्गे जे छै से कार्यक्रम रातिम दिन हँ।
हँ बड़ुओ खेलनि भोज भात भेल। भोज तऽ ओना लोक आब। जतेक दिन होइ छै उपनयन सभदिन सभ करैए। लेकिन ओना छै हँ। चारुओ दिन क रहले लोक। लेकिन ओना छै जे उपनयन दिन तऽ हेबाकएके चाही किएकि सरो कुटुम आयल रहै छथिन आ रातिम दिन तऽ जरूरिए छै। तऽ राति म दिन तऽ हेबा एक।